हेलो
हेलो
की हाल छै
हाल चाल ठीक छै अहाँ अहाँ अपन अपन कह जा अहाँके की हाल छै
हमरो ठीके छै तब खाना पीना भऽ गेल ह ख पीना गेल ख पी गेल खाना पीना भऽ गेल अहाँ की खयली हे आज की की बनयली हे हँ बात ान रे
चावल
हँ आ आओरो आलुके बीजी आ बनली है आ त की की ब एकद आज खान नहि हम तऽ चावल दालि तरुआ आ घिउराक के सब्जी आ साग इहेसभ बनलक हे हमरा कानता आओर ठीक ह सभ नीक छै अहाँ अपन बताओल जाउ
हमरो सभ नीक छै आओर सभ अहाँ हँ सभ ठीक छै अभी तऽ किछो नहि करै छी अहाँसँ बैठि कऽ बात करय रहली वैसे अहाँके आम जारे पसन्द छै कीची
हमरा तऽ आम जादा पसन्द बा अहाँके
हमरो आमे जादा पसन्द छै अहाँके आमके जूस नीमन लागैए कि लीचीके जूस
आ मी से कहली हमरा तऽ आमेके जूस जादा पसन्द बाटे लीचीके जूस तऽ हमरा ओतेक नहि नीक लागै छै लेकिन लीची खाायमे बड्ड नीक लागै छै अहाँके आमके जूस पसन्द बाकी लीचीके जूस
पसन्द छै लीची खाइमे भी बड़ा टेस्टी लागा आ लीचीके जूसो बड़ा नीक लगेला लेकिन कहली तऽ आमके जूस हमरा अच्छा लागा लेकिन इतना भी अच्छा न लागेेला जेतना लीची के लागेला और आम पाकल रहे ला तब खाय मे बड़ नीक लाग गेला और अहाँके ई गर्मी के छुट्टी में कप पलान बा
हमर तऽ पलान रहलक क वाटर पार्क जायके लेकिन अभी तक कोई संभावना नहि छै कि हम वाट टर पार्क जाएब अहाँ कहियो वाटर पार्क गेल छी
नहि हम तऽ कहिो वाटर पार्क नहि गेल छी सोचैत छीिय कि अहँके जड़े चलती वाटर पार्क
अहं तऽ सब ठीके कहै छी कि वा वटर पार्क ज है मे न बड नीक लागे छै वहां सब खेले छै ठंडा पानी रहै छै बड़ मजा आवै छै वहा कुदके वाला रहै छै झरना रहे छै सब में बड मजा करे छै सब बड नीक लागे छै खेले में वहां अहाँ के की विचार छै एकरा बारे मे अहां जाने छी वाटर पार्क के बारे मे
हम तऽ कहिली क अभी हम वाटर पार्क नहि गेल छी लेकिन सोशल मीडिया पे हम देखले छी की वाटर पार्क में झरना हो केेला पिछले वाला हो केेला कुदके वाला बड़ बड़ नीक समय रहे ला हम तऽ कहली कि हम सोचतानि अहिंके जरे चल अहाँ कब चलब हम जरे वाटर पार्क
जब अहाँ कहि देब तऽ हम चलब आओर सब ठीक छै ने को त गेल
की अहाँके छुट्टी टिकटके प्लैन छै अहाँ कहीं घुमै जाएब
हँ हम घूमे जायब अहाँ जेब कहब तब हम तैयार हो जायब घुमे लागी अहाँ कहियौ तऽ आओरो कहाँ यौ न
हम तऽ कही ली की अहाँके कितना दिनके वैसे गर्मीके छुट्टी ये आबाद कालीन अहाँके कितना दिनके गर्मीके छुट्टी मिलल बा
हमरा तऽ बीस पच्चीस दिनके छुट्टी मिलल बा अहाँके कतेक दिनके छुट्टी मिलल छै
हमरो उहे बीस पच्चीस दिनक के लगभग मिलल बा तऽ सोचली ह कि पहिले वाटर पार्क चलती उहे दस बारह तारिख के आ ओकरा बाद कहीं बर्फीली जगह चलती काहें की यहाँ पे ते इतना ने गर्मी पड़ ऊपर से लैट वे मिंटे मिंटे कट जाय ला घर में ते तैको न मन लागत ऊपर से इतना ने काम रहेेला कि काम करे करी हालत खराब हो जाय ला आ ऊपर से गर्मी के मार तऽ औ ई हालत खराब हो जाय ला सोचे त ई क कही बर्फीली जगह पे घूमे चलती
हँ से तऽ अहाँ सहिए कहै छी गर्मीमे तऽ बड़ तब दिमाग खराब हो जाइ छै की कहू एते गर्मी पड़ैत छै ने र से लाइटो एते कटे छै क की कहू हमरा कने तऽ अओरो बड गर्मी छै पाँचे बजे भोर मे लागत की कि बारह बज गेलै एते धूप रहै छै हमरो मन करै छै कही ठण्डा जगह चलैके लेकिन की करू काम धन्धास से फुर्सत मिली तब नु एते काम रहै छै ने कि अहाँके की कहू हम आओर सब बताउ अहाँके आओर सब खानामे की की पसन्द छै
हम तऽ कयली कि हमरा खानामे उह बस चावल दाल सब्जी इएहसभ पसन्द छै अहाँके मटर पनीरके सब्जी कैसन लागेा
हमरा मटर पनीरके सब्जी तऽ बड्ड नीक लागैत छै हमरा तऽ पनीर एकदम फेवरेट बात हइ क कहू अहाँ से लेकिन जे कहलियै मटर पनीरके तऽ सब्जी हमरा नीक के लागे छै लेकिन ओहि से ज्यादा हमरा ई की बोलै छै शाही पर्यट नीक लागै छै अहाँ कहियो शाही पनीर खा लै छी
हँ हम तऽ शाही पनीर ककक बार खयले छी अहाँ खैले छी
हँ तऽ हम तऽ खाय ले छी इएह लागी ने हमर सभसँ पसन्दीदा सब्जी उहे छै लेकिन जे कहली छ भात दालि में हब ने तऽ ओतेक नीक नहि लागी लेकिन सादा रोटीमे अहाँ पनीरके सब्जी खायब तऽ बड नीक लाग खाइमे अहाँ कहियौ पनीर पकौड़ा बनेले छै शि भरपे
नहि हमरा पनीर पकौड़ा नहि आबै ल बनाबे इह लए हम हम कहबौ नहि बनैले छी
अबै छै बनाबै हम तऽ बडड़ बार बनैले छी की कहु अहाँ से एक बार तऽ हम बाहरमे खाायले रहली ने पनीर पकौड़ा तऽ हमरा बडड़ड नीक लागल तब से तऽ हमर फेवरेट हो गेल पनीर पकौड़ा तब हम घरो परे बनाबै छी अहाँके पुदीना
पकड़ा बनाव आला
हँ हँ पनीर पकौड़ा बनाबैमे की छै जैसे आओर सभ पकौड़ा बनैत छै ने ओऔना पनीरो पकौड़ा बन छै यहा तहियो बना के देखब ने अचछा अहाँके आ अथी आबै छै पुदीनाके ओ आ नीमबू के जूस बनाव
नहि हमे तऽ न आबे छै पुदीना के आ लीम्बो के जूस बनाबे लेकिन हमर एगो सहडी छै ओकरा बड़ नीक बनाब आला पुदीना पहली बात तऽ कभी पुदीना के पेड़े नहि देख देखले छियै कि कैसन हो गेला तऽ फेर हम ओकरा अथी कैसे बनायब
अच्छा ई बात छै ने से तऽ अहाँ स आओरो सब बताउ ने अहाँके मीठा मे कोइ चीज बनाबे आबै छै अहाँके हम बतले रहली ने कस्टर्ड केना बनै छै जे अहाँ बनयली कि नहि
अहाँ कब बतेली से कॉस्टेड कैसे बनल अहाँ कयली कि हम जब बादमे कॉल करब तऽ हम बता देब लेकिन अहाँ नहि बतैले रहली
अच्छा अच् तऽ अहाँके अहाँ लीची के जूस कैसे बनाबै छी तनि हमरा बता बता उतऽ
अहाँ कहैतथिी कहयली अहाँ ताहिके जोरसँ कह हम
बताउ ने लीचीके जूसके बारेमे
लीचीके जूस तऽ इतना सिम्पल हो कया जे लीची पहिले छील कऽ ओकररा छील कऽ ओकरा बाद ओकर जे अन्दर जे गुद्दा हो कयेला ह्वाइट व्वाइट ओ कमसँ कम पचास गो ली जितना अहाँके ली जूस बनाए मानि लू कि अहाँके पचास गो लीचीके जूस बनाबयके बाद अहाँ पचासो लीचीके ल छील कऽ छील कऽ ओकरा गुद्दा निकालि कऽ जे उज्जर उज्जर हो क ला ओकरा साइडमे रख देब ओकरा बाद मिक्सीमे
ठीक छै हम अहाँसँ बादमे बात करब